हँ।
की हाल समाचार
बस बढ़ििया छै।
खाना पिना भय गेलाउ
हँ भय गेलै।
कीसभ
मुर्गा भात
कि बात
अय राति मे पार्टी छलेय ने
हू
मुन्ना दीदी बिटू दीदी छोटकी दीदी हम
अच्छा तऽ
तहन नहि किछो
तऽ रातिमे पार्टी छलै तऽ एखन केना मुर्गा भात खेल ही
मन खराब भऽ गेलय ने हम सैचलो की की कहै छै प्रेसर उठाइे के ऐन लेलियए
प्रेसर दअ एल्ही की रखने छी
नहि रखने छियै हुनका अगनामे बाटी रहि छै ओ आन पड़तै
ओर
और सब बढ़ियां छै आर अहाँ की करे छियै बौआ कहाँ गेल
बौआ दलान दिस गेल
ओ ओर सब कहियौ नहि देखियो
तऽ आवाज नहि आयब रहल हेलो
हँ कहियो नऽ ओर
फोन आबे छै
नहि ककरो फोन नहि ककर नहि नहि दौय एलिये
तऽद ऐभी ने
ओ
तऽ लेने ऐबती ने कपड़ा खोल कऽ किया जाइ छै ओकरा लग कहलीए गर्मी लगये घर मे तय बैसल छी बाबा दूनु
आब की एत भी नहि की कर छै पता ये सुतल सुतल आब हमहु मार दै छै
आवाज नहि आवे छै रूमे
आवाज नहि आबै य
आब आबे छै
ओ ओर कहियौ
उहेय कहल तऽ मायके दऽ अबथिन ने देखी तऽ कगो गुलाब जामुन छह हमरा देख कऽ कह
रातिमे पाँच पन्द्रह टा हेतै पन्द्रह सत्रह
हँ खेलियय। आ हेलो ईम्हरो नहि ऐबय तीन मिनट उनचालीस सेकंड हेलो भ गेलै ही कऽ सकैत छी।